बनि गेलो खाना पीना चाउमिन हँ
खाना बनि गेलइ
कथी बनलौ
आलू परोरके सब्जी आ रोटी
बस
हँ
ओ भेलौ मम्मी सँ बात
नहि एखन बात केलियै हन
फोने ने लगै छै पप्पा वला पर हम के बेर फोन कऽ चुकलियै नहि लगै छै
हँ फोन नहि लगै छै पप्पा के मोबइल कनी खराब
कनी खराब नहि पूरा खराब छीयै ओ आइये से न चलबै छै भाय तोरा की सब एहन मोबाइल छै जे भैये चला सकैय ओइके बाप रे कारी बुजुर्ग छै केना नम्बरो खोजि कऽ लगा लै छै की मालूम
तहिया से ओ टेम्परो नहि बदलखिन टेम्परो बदलि तथिन नऽ जे उपरका करिया वला हैटते आ की कहै छै नवका अन्दरके स्किन दिखैतै तऽ टेम्परो नहि बदललकैए एक सौ रुपैयामे बदलि दितै
हँ तैं प्रॉब्लम अछि
हउ टेम्पर गन्दा छै न दालि भात सब्जी सब लागल छै तैं दुआरे
बाबा ई सब खा लेलथुन
तऽ
बाबा खाना खेलखुन
हँ नये बजे खेलखिन हम ने आब हम खेबैय बाबा खा लेलखिन
ओ अपन दरवज्जा परवला आम नहि फड़लै हन
पन्द्रह हजार पे
अरे दरवाजा कहै छिये ओतऽ मिसरजी बला लग
हमरा नइ पता सुनलियै घर के पीछामे फड़ल छै जेबै तोड़ैय ले बड़का सब एतै तऽ मूरन मे
छै फड़ल
हँ बाबा कहलखिन कि एक हजार फड़ल छै।
ओइके तोरि कऽ लऽ आबक चाही ने तऽ
ने सो बनब तोहर बेकार बनैला मम्मी एतै न तब अनबै सब अचार आब खतम भऽ गेलै न
हूँ
बरसा हम जेबै आचा ओतऽ आम लाबऽ न तऽ बीडियोओ बनेबै
त तऽ आब यूट्यूब पर वीडियो नहि डालै छें
डालै छिये काइलो डालने रहियै
ओहिमे के गो रुपैया अलो
ओहिमे टाइम लगतै ओहिमे जहिया एततै सीधा करोड़पति
करोड़पति
हँ जहिया पाइ आबऽ लगतै तै सीधा करोड़ पति एक दू स रुपैया एहमे नइ अतौ पहिला पेमेंट ओहिमे भेटै छै आठ हजार
बहुत तीस लाख ग हमर स अखन तक
अरे अंशु के खुलले एकाउंट
हू
नहि करै छै आब हमरा फोन
खुललै की नइ से नहि बुझल अछि
आ काम अपने देलके माँ अखनका राति मे फोन केने रहथिे हम फोन नहि उठे चाची स बतियैत रहियै त मैसेज कैर द ह हम चाची स बोतीयै रहियै
चाची मसेज केलकौ ह
कि नय भास्कर चाचा
ओ ओ ओकरो चालू भऽ गेलै
रायत मे केलखिन
आँ
हां
ओऽ ओकरो पास कम्पली केकर नाम से खुलले
कहलिए चाची ओकरा नामसँ खोयल लेहथतिन त दुनू अपन अपन मोबाईल मे
तब तऽ भास्करोके एगो फोन कऽ कऽ टास्क पुरा कऽ लेब की
ह अखनो हुनका काम देलकख हन ने जह काम देते हैं ओ कऽ सकय हं
अच्छा हँ हँ लेकिन हम फोन करबै से उठा सकैऐ न
हु
पूरा हतै ना
हँ
अहां सब लै लंच के बाद ओकरो फोन कऽ क टास्क पुरा क लेबय
आहाँ त और आब आहा हम एखन तक तीन बेर फोन केलियै तीन बेर बाकियै या
कथि भेलय
साथी से अपना मोबाइल से क्य बेर बतियए है
हँ कोनं चि मालुम छिकै
चाचीयो स बतिया लेत छोरू
अखन ए टोटल कए गो काम दए छै
तिस के
तीस गो
ह
हमरा अखन बीसे गो हेतै हमरा बुझया उन्नैस गो
आरो दहक
तऽ हमरा कहै छै तऽ कते बड़ दू हजार पच्चीस सए तक देतै इएह न
नाय
तऽ
आब आ कते भेलय ए टोटल
एखन तऽ छै एक सएसँ बीस साठि रुपैआ भेलहुँ
ताजपुर जाय अ
हँ
फोन केने रह अहाँ के बाइली आदमी बाइली
हँ तऽ एक दो दिन केने चा
ऊ त एक सौ साईठ रुपैआ एक बेर हमरा सँ बतीऐलिये तय कै एयल हैत आ बड़ को फोन केने रहा न
हँ दू बेर ओकरो से बतिएलिय
आय ने र ओकरा काम भेटलै तऽ ओहो केने रहै ने कोन
न हमरा नय केने रहै
अहाँ के आरो पाइ आयत
आ हँ हम जे तीस गोटा से ताजपूर आयिब गेलै ताहिके पाइ नय देतै
हँ ओकरो देत पन्द्रह सए तक
पन्द्रह सए तक
कनि मनी कमबो दैत
हर एक महीनामे पन्द्रहहो सए आबि गेलै तऽ पन्द्रहहो हमरा पन्द्रह चाचीके तीन हजार रुपैआ अरे चार हजार रुपआ बस रूम भाड़ा साढ़े सात से भर
इहे छै नीकसँ काम करबै तऽमे कमो दऽ देत आसान त
हँ तऽ छै चाची नीकसँ बतेलै ते दुआरे ओकरा पाइ भेलै बढ़िआँ
हँ मलके दादी हम बौआ भरि दिन बतियेलखिन सभसँ बहुत मेहनत केलखिन
आँ
आसू छ भर दिन जे फोन करे ने गुरुपवारमे सबस बत
कथी क गेलियै
आशु छै कही कते रुपआ लै चची बै छियै
आसू
खयली आ सुू एत ओकरे बता रहल छियै कते रुपैआ एलै पचस
अशुओ के ऐलै
उसी के खोलने छिऐ
आंसु के एले की नहि
हँ हँ दू तीन दिन जुड़ले भेल हेन कनि दिन अहाँके एक महीना भऽ गेल हँ
हँ
गाँवमे तऽ धूप बहुत हेतै लाइट बड कटै छौ गाँव में हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलौ